नमस्कार
जी नमस्कार
आ सब ठीक छै
सब ठीक छै
त ज हम भारतके न्यायपालिका पर विस्तार से चर्चा करना चाहै छी
बिलकुल
कली हम समाचार में सर्वोच्च न्यायालय के एक महत्वपूर्ण निर्णयके बारे मे सुनलियौ मुदा हमरा जानबाक इच्छा भारतक न्यायपालिका अथ की ह ल तुम पर भूमिका महत्वपूर्ण की एक मानल जाइै छै
हँ न्याय न्यायपालिका सरकारक अंगक अछि जे संविधान आ कानून रक्षक रक्षा करैत अछि यदि कोनो नागरिक अधिकार उल्लंघन होय आ कानून सही व्याख्या करबाक आवश्यकता पड़ल तखन न्याय पाललिका निष्पच निर्णय दैतछैथ
सच कहू ती यदि लय बवस निष्पक्ष नहि होयो सामान्य नागरिक के ल्याय बैठना बहुत कठिन भए जाय
बिलकुल एहि कारण भारतमे न्यायपाल न्यायपालिका के सरकार अन्य अंगक सबके से स्वतंत्रता राखल गेल अछि ताकि न्यायाधीश बिना कोनो बदलावक निष्पक्ष निर्णय दे सकैत
हमरा लगैत अछि जे भारतक समि प्रधानमे न्यायपालिका विशेष स्थान निर्धारित कयल गेल छथि
हँ संविधान स्पष्ट रूपसँ न्यायपालिका के स्वतंत्र स्वतंत्र अधिकार पर प्रदान करैत अछि एकर मुख्य उद्देश्य नागरिकके मौलिक अधिकार राज्य इच्षा करनैन आर संविधानक सर्वोच्चता बनाओल रखनाइन अछि
कली हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे मे पढ़ली हं कि देशक सबस पेघ नायालय छी
बिलकुल सर्वोच्च न्यालय भारतक सर्वोच्च न्यायिक संस्था अछि एकर निर्णय पूरा देश पर लागू होइत अछि आ एकर फैसला अन्तिम मानल जाइत अछि
सच कहू त ऐतेक पैघ जिम्मेदार निभान हा बहुत कठिन ब
बिलकुल प्रत्येक राज्य या कतेको राज्य लेल एक उच्च न्यायालय होइत अछि ओकर अधीन जिला न्यायालय आ अन्य निचला न्यायालय काज करैत छथि
कलए पहिल हो छै जिया ज जिया न्यायालय सामान्य नागरिक से सब सबस बेसी जुड़ल होइत अछि
हँ अधिकांश दीवानी आ आपराधिक मामला सब जिला न्यायालय से शुरू होइत अछि आवश्यकता अनुसार मामला उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय धरि जा सकैत अछि
सचकहु तो न्यायपालिका समाज मे कानूनक शासन स्थापित कर रहेत छै
बिलकुल बिलकुल न्यायपलिका सुनिश्चित करैत अछि जे देश मे सब नागरिक कानून स्पष्ट मे समान क्षति चाहे वो गरीब हो या धनी
हमरा लगैत छी जे न्यायपालिका नागरिकके मौलिक अधिकार रक्षा करैत छै
हँ यदि सरकार या कोनो संस्था नागरिक अधिकारक उल्लंघन करैत छथि न्याय न्यालय हस्तक्षेप सकत अछि
काली हम सोचै छलहुँ जे न्याय बिना लोकतंत्र अधूरा अछि
बिलकुल लोकतंत्र सफलता निष्पक्ष न्याय संविधानक सम्मान आ कानून समान पालनपर निर्भर करैत अछि
हमरा विश्वास छी जे प्रत्येक नागरिक के न्यायपालिका महत्व बुझबाक चाही
हँ जागरूक नागरिक संविधान आ कानून सम्मान करैत छथि जाहिसँ समाजमे शान्ति आ न्याय स्थापित रहैत अछि
सही कहलियए भारतक न्यायपालिका लोकतंत्रक सबसँ मजबूत स्तंभ सबमे से एक अछि ई संविधानक रक्षा करैत अछि
नागरिकक अधिकार सुरक्षित रखैत छी कानूनक शासन विस्थापित करैैत छी अ सुनिश्चित करै त जे न्याय बिना भेदवाव पषता असविधानक भावना अनुसार प्रत्येक नागरिक धरी पहुँचे सकै
काली हम न्याय न्यायालिका संचालन बुझलु मुदा आब हमरा जानबाक इच्छा अछि जे भारत त मे न्यायाधीश आखिर कोनो बनबैत छथि की हुनका सेहो चुनाव द्वारा चुनल जाइत अछि
बिल्कुल न्यायाधीश चुनाव द्वारा नहि चुनल जाइत छथि भारत मे न्यायाधीश नियुक्ति संवेदान विशेष प्रक्रिया द्वारा होइत छै ताकि न्यायपालिका राजनीतिक प्रभाव से मुक्त रहि सकै
सच कहू तो यदि न्यायाधीश चुनाव द्वारा चुनल जाय तऽ शायद निष्पक्षता प्रभावित सकैत अछि
बिल्कुल एहि कारण संविधान न्यायपालिका स्वतंत्रता पर बहुत जोर दैत छथि न्याय न्यायाधीश मुख्य कर्तव्य केवल संविधान आ कानून आधार पर निर्णय देना होना चाही
हमरा लागैत अछि जे सर्वोच्च न्यायालयक न्यायाधीश बननाइ बहुत कठिन प्रक्रिया होयत
सर्वोच्च न्यायालयक न्यायाधीश बनबा लेल व्यक्तिक के बहुत वर्ष धरि कानून क्षेत्रक मे अनुभव उच्च नैतिकता आ उत्कृष्ट न्यायिक क्षमता साबित करबाक पड़ैत अछि
बिल्कुल बिल्कुल नियुक्ति समय प्रत्येक न्यायाधीश ई शपथ ले छथि जे ओ बिना डर बिना पक्षपात आ बिना कोनो दबाबक पच न्याय देखेेके रहै
सच कहू तो ई बहुत पैघ जिम्मेदारी अछि कारण हुनकर निर्णय से लाखो लोक प्रभावित सकैत अछि
बिल्कुल बहुत राष निर्णय एहन होयइत अछि जाहि से पूरा देशक कानून समाज आ भविष्य्यक प्रभावित होइत अछि
हमरा लगैत अछि जे न्यायालयमे केवल अपराधिक मान मामला नहि चलैत होयइत आ
हँ न्यायालय में दीवानी मामला संपति विवाद परिवारक विवाद समबन्ध संविधान सं्बंधी प्रश्न चुनाव संबंधी विवाद आ अनेक प्रकारक कानूनी मामला सुनल जायत अछि
काल्हि हम जनहित याचिका शब्द सुनलु ई आखिर की होइत अछि
बिल्कुल जनहित जाति का अर्थात पब्लिक इंट्रेस्ट लिटिगेशन एक अहन व्यवस्था अती जाहिमे कोनो व्यक्ति समाजक व्यापक हित लेल न्यायालय मे हस्त्क्षेप बांक कहि सकत छी
सच कहू तऽ व्यवस्था गरीब आ कमजोर लोकसभ लेल बहुत उपयोगी होयत
बिलकुल पीआइ एल के कारण पर्यावरण शिक्षा मानव अधिकार आ सामाजिक न्याय से जुड़ल बहुत महत्वपूर्ण मामला सब न्यायालय धरि पहुँचल छी
हमरा लगात अछि जे न्यायपालिका केवल अपराधीकेँ सजा देबाक स्थान नहि अछि
बिलकुल है न्यायपालिका उद्देश्य न्याय स्थापित करनाए संविधान रक्षा करना ह आ समाजमे कानूनक सम्मान बनाए रखनाई आछि
कली हम सोच सोचि रहल छलहु जे यदि न्याय मे बहुत देरी हो लोक सब विश्वास प्रभावित होत
हँ एहि कारण न्याय व्यवस्था के अधिक तेज डिजिटल आ प्रभावी बनाल लेल निरन्तर सुधार कयल जा रहल अछि
सच कहू तऽ आधुनिक तकनीक न्यायालय काजके सेहो आसान बना रहल अछि
बिल्कुल ऑनलाइन सुनवा डिजिटल रिकॉर्ड आ ई कोड प्रणाली मे न्याय प्रक्रिया धीरे धीरे अधिक सुविधाजनक बनि रहल अछि
हमरा विश्वास अछि जे निष्पक्ष न्याय समाजक सभसँ पैघ शक्ति अछि
हाँ जखन नागरिक के विश्वास होइत छी जे न्यायालय निष्पत्त निर्यत देत तखन लोकतंत्र आ कानून दुनू मजबूत होइत अछि
सही भारत भारतक न्यायपालिका केवल विवाद सुलझावल वाली संस्था नहि बल्कि संविधानक संरचण नागरिक अधिकार रक्षा सामाजिक न्याय आधार आ लोकतंत्र सभसँ विश्वसनीय स्तम्भ अछि स्वतंत्र न्यायपालिका निष्पक्ष न्यायाधीश जनहित याचिका संविधानक सर्वोच्च आ कानूनक सम्मान पालन भारतीय न्याय व्यवस्था सभसँ पैघ विशेषता मानल जाइत अछि
बिलकुल कलिय हम न्यायाधीश सबक नियुक्ति आ न्यायालयक काजक बारे मे पढ़लियू मुदा आब हमरा जानबाक इच्छा अछि जे भारतक न्यायपालिका वर्तमान समय मे किन किन चुनौती सबक सामना करबा पड़ैत अछि
बिल्कुल भारतक न्यायपालिकाक सभसँ पैघ चुनौती अछि लंबित मामला देशभरिके न्यायालय सब मे लाखो नहि बल्कि करोड़ो मामला सुनवाई के प्रतिक्षा में छथि जाहि कारण बहुत लोक के न्याय प्राप्त करबाक में समय लगैत अछि
सच कहू तऽ यदि न्याय मे बहुत देरी होई तऽ पीड़ित व्यक्ति के मानसिक आर्थिक स् सामाजिक कठिनाई सामना करबाक पड़ैत अछि एहि कारण एक प्रसिद्ध कहावत सेहो अछि जस्टिस डिले इज जस्टिस डी राड अतः न्याय मे अत्यधिक बेरी कखनो कखनो न्याय नहि भेदबाक समान मानल जाय दहिंन
हमरा लगैत अछि जे एतेक अधिक मामला होयबाक कारण न्यायाधीश सभ पर बहुत दबाव रहैत होइत
हँ एक न्यायाधीश के प्रतिदिन अनेक मामला सुनबाक कानून पढ़बाक साक्ष्य देखबाक आ निष्पक्ष निर्णय देबाक कठिन जिम्मेदार निभावे पड़ैत अछि
कल्हि हम पढ़लु जे कतेको न्यालय मे न्यायाधीशक पद खाली सेहो रहैत छथि
बिलकुल समय पर नियुक्ति नहि होयबा से लंबित मामला सब आओर बढ़ी जाय एहि कारण समय समय पर न्यायधीसक संख्य बढ़ावक आवश्यकता महसूस कइल जाइत अछि
सच कहु तऽ आधुनिक तकनीकी शायद एहि समस्या के कम करबामे सहायता कें सकैत अछि
बिल्कुल ई कोड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑनलाइन फाइलिंग आडिजिटल रिकॉर्डिंग प्रणाली न्याय प्रक्रिया के अधिक तेज आ पारदर्शी बनाबे दिशा में महत्वपूर्ण कदम छथि
हमरा लगैत अछि जे कानून जानकारी सामान्य नागरिक धरी पहुँचान सेहो आवश्यक अछि छै
हँ कारण बहुत लोग अपन अधिकार आ कानूनी प्रक्रिया से परिचित नहि होइत छथिन जागरूकता बढ़ावल न्याय व्यवस्था आर प्रभावी बनि सक त छै
काल्हि हम सोचि रहल छलहुँ जे गरीब व्यक्ति लेल न्याय प्राप्त करनाए कठिन होएत
एही कारण सरकार आ न्यायपालिका द्वारा निःशुल्क कानूनी सहायता यनिकी लीगल एड के व्यवस्था कल गेल अछि ताकि आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति सेहो न्याय प्राप्त कर सकैत अछि
सच कहू तऽ ई व्यवस्था सामाजिक न्याय लेल बहुत महत्वपूर्ण अछि
बिल्कुल संविधान स्पष्ट रूप से कहैत अछि जे प्रत्येक अ नागरिक के समान न्याय प्राप्त होयबाक अधिकार अछि
हमरा लगैत अछि जे न्यायपालिका के सम्मान प्रत्येक नागरिक के करबाक चाही
हँ न्यायपालक न्यायपालक निर्णय असंगति हो सकैत अछि मुदा कानूनिक सम्मान आ न्याय प्रक्रिया क्रिया पालन लोकतन्त्र लेल अत्योत आवश्यक अछि
काल्हि हम देखलहुँ जे सर्वोच्च न्यायालय अनेक ऐतिहासिक निर्णय सेहो दैत अछि
बिल्कुल एहन निर्णय भविष्य कानून दिशा तै त त आ दिशा लोकतांत्रिक मूल्य बधिता के मजबूत बनावत अछि
सच कहुतअ न्यायपालिका देशक सन्तुलन बनाय राखबाक महत्वपूर्ण भूमिका निभाबैत अछि
हँ सरकार नागरिक आ संविधानक बीच तुलना बनाए रखना नेपाली सबसँ पेघ जिम्मेदार सबसँ एक अछि
हमरा विश्वास छै जे भविष्य में भारतीय न्याय व्यवस्था ओओर आधुनिक स्टेजसँ सुलभ बनत
बिल्कुल नय तकनीक अऽ न्याय सुधार अधिक न्यायाधीश बेहतर प्रबन्धन आ जन जागरूकता के माध्यम से भारतक न्यायपालिका निरन्तर मजबूत भए रहल छथिन
भारतक न्यायपालिका अनेक चुनौती बावजूद संविधानक रक्षा नागरिक अधिकार संरक्षण सामाजिक न्याय कानून शासन आ लोकतंत्र मजबूती लेल निरन्तर काज रहल अछि एक स्वतंत्र निष्पक्ष पारदर्शी आ उत्तरदायी न्याय व्यवस्था कोनो भी लोक तांत्रिक राष्ट्र सभसँ महत्वपूर्ण धाराशिला मानल जाइत अछि
ह कल ही हम न्यायपालिका चुनौती सबक बारमे पढ़लियौ मुदा अब हमरा जानबाक इच्छा जे भविष्यमे भारतक न्याय व्यवस्था कोनो बदल सकैत अछि की नई तकनीक आ आधुनिक व्यवस्था न्याय प्रक्रिया इ बारा सकैत अछि
बिलकुल भविष्य न्यायपालिका अधिक डिजिटल पारदर्शी आ तेज होयबाक दिशा मे आगाँ बढ़ि रहल अछि तकनीकी उपयोग से मामला सबक सुनवाइ दस्तावेज प्रबन्धन आ निर्णय प्रक्रिया अधिक प्रभावित बनैत जा रहल अछि
सच कहू त ई तकनीकल सही उपयोग होइ तऽ नागरिक के न्याय लेल बार बार न्यायालय च ल लगाबे पड़त
हँ ई उद्देश्य से अनलइन अफलइन इ कोट भीडोयो कॉन्फ्रेन्सिंग आ डिजिटल रेकॉर्ड जकराँ व्यवस्था विकसित देखल एल जा रहल अछि
हमरा लगैत अछि जे ग्रामीण क्षेत्रक लोकसभके सेहो एहिसँ बहुत लाभ भेटल
बिल्कुल बिल्कुल धूल दराज क्षेत्र में रहनिहार नागरिक सेहो डिजिटल माध्यमसँ